हेलो
कही भाय
आओर सभ कहियौ एकर घर भऽ गेलै लीलटर सभसँ ऊपर तक निशांद कऽ
ओ
अद्भुत एकरो कहानी अरे बालक
एकटा ग एकटा मशीन सबपर गहूँम मक्कइ पिसबै लए नय गेल हेतै कहियो जीवनमे
ओ बच्चा ओएह ओ ब बच्चा एहन कत्ते कत्ते बाइक चलबै छै
निशांत मने के रमेस पंडीजी
महेश पण्डितजी कऽ निशांत आ केशव छोटका निशांत बड़का केशव
मकान कम्प्लीट लगभग कऽ लेलकै एगो ढलैया बचल छै घर भैए जेतय
ठीक छै एगो घर रहनाइ तऽ जरूरी होइ छै न
बड्ड जरूरी छै बड्ड
ओहो सब बड़ कष्ट काटलकै घर लऽ
बहुत बहुत हँ सबकिछे लै काटलकै तहन आब एखन कोनो चीजक समस्या नहि छै हूँ
हँ भए गेलै उएह चाहबे करी भगवान सबके नीक करथिन
प्यार पसन्द कए कऽ रखने ये के सब हट के नय छोटका हूँ के सबके आब हटतै तबे न ओएह गप्प ओकरो संगे समस्या जे तो धरफड़यल छै भाय हँ अरे की करबिही अगर ऊमर नय भेलौ सब भाजीके तऽ की करबै इंगेजमेंट वगैरह सभ कए कऽ रहै रुकि छोड़ि देबै
ओ नाम नय लही
ठीके छै एक नबंर
हू सब क अपन अपन जिंन्दगी छै सब क अपन अपन संघर्ष छै सब क कहाँ हां निक छै बुझलिए
स आ केओ अपन कहानी मे पसन्द नय छै सब के किछु ने किछु चाही सब के किछु ने किछु खोज छै
ऽ जीवने तऽ खोज छी खोजे तऽ छियै ने रे जीवन के छियै खोजे त हैय रिसर्चे छियै लोक
ह छियै त एकटा खोजे
बेैछिय
ई बारह मिनट सँ कम मे जे कायट दै ए कटि जाइ छै तऽ ओकर कोनो अथी नय हेतै
अरे बारह मिनट मैक्सिमम भेलै तैं हम एगारह मिनट पर काटै छियै ओहिस बेसी हेतै तऽ रिजेक्ट भए जेत
अच्छा अच्छा
आ तखन तऽ आठे मिनट पर काटलियै से मतलब कनिआ बाथरूम जायके रहै ताहि दुआरे
चौदह तारीख तक अहाँके परीक्षा हेतै ने
चौदह तारीख तक परीक्षा होते बड्ड आबै केै मौन छै तोरा लग बड्ड पहिल बार एहन भेलै हन
हमरो बड मोन होइया ककरो लगन जाय ओहोमे ककरो दोसर तेसर नहि एगो अहीं नजर आबै छै
ओ तऽ आ सर अहाँ आइब जौउ या हम चलि आबि
दू चारि हजार कुक्कुट कए देब हम अहाँके पीछाँ
हमर दू चारि हजारमे नहि ने फरियाइवला छै
वाह वाह वा
कप
असगरे
असगर केना आबेय ऐ तू की बाजि रहल छी ईर केना आबिय ओ बच्चा दू हमरा बिना ओकर दुनूके हम उम्मीद छियै भाय
ह बिल्कुल
पिता रहै छै त अलग बात होय छै ने
हू हू
पिता जैसा कोई रहल पिता तऽ नहि बनि सकी हम अयबो करबै तऽ असगर एना पॉसिबल नहि छै हमरा आबयके मतलब बहुत ई भऽ जाइ छै बस उह दुआरे हम कनि डगमगाए जाइ छियै नहि तऽ हमरा खुब बहुत इच्छा होए कि हम ओतसँ निकली रिफ्रेशमेंट चाही हमरा
नहि त जय्ह चीज के बहुत इच्छा हुए आओ कएली निकल जाय छिय
ट्रैवल
निकलि जाइ छ लेकिन समय ई नहि जे दू दिन चारि दिन पाँच दिन दस दिन सेवला बात नहि होइ छै
नहि नहि मतलब समयके बात एहन छै जे चौदोके जे इग्जाम खतम हेतै ने
हँ
तऽ हम पन्द्रह सोलह सभके टिकट अगर बना लै छियै तऽ पन्द्रह दिनमे हमरा पासमेतै
दू दिन दू दिन तऽ अहाँसभकेँ जाइए आबयमे लागि जाइए चारि दिन पाँच दिन उएहमे चलि गेलै
हू तऽ फेर दू चारि दू तीन तारीख तक आबि सकैय छियै वापस
हँ ठीके छै तऽ अहाँ दस दिन रहलियै कम ठीके छै दस दिन कम नहि भेलै
ह ओहिसँ बेसी कहियो रहि नहि सकै छियै क
हँ जहन पूरे अहाँ निश्चिन् फ्री भए जेबय तहन
तखन ले
ओहिमे एखन अहाँके दू तीन साल तऽ कमसँ कम समय यए
दू तीने साल किएक छै एखन पाँच साल समय छै पाँच साल बाद हम कनी रिलेक्स हैबय जखन हमर बेटी किछु करय लागतै बेटा क सम्हालि लेतय हँ हँ ठीक छै दै छी
जब हँ हँ काली पूजा छठिमे त अहाँ जेहने आबि हैत
नहि नहि ओसमे कहियो गेलियै हम की
ओं
काली पूजा छठि सम कहियो गेलियै हन सोचबे केलियै खाली
अ
ओ झूठे फूसे आब त इच्छो नहि होइ छै जाइक
चलि आउ
नू आदमीमे ए आबयमे कतेक खड़ खरा खर्चा होइ छै टिकट सबमे
बीस त चाही
बाप रे जाय आबय म
मतलब दू तीन महीनाके बजटे गिड़ गड़बड़ा जेतै
आब कह एना हदरभी त केना काज चलतै केना काम होगा आब अनुपम
आरू कोना हेत नहि नहि नहि हदियैए ताहि दुआरे त एकर व्यवस्था भए रहल छै
की करियै बीचमे कनि एम्हर आम्हर भए गेलियै ने ई साला नहि होयके चाही
एगो टिकट होइ छै
ह्म ह्म तीन हजार तीन हजार छ हजार न
नौ हजार न भेलय
हँ नौ हजार एक एक एक अथी का
एक पीठ का राजधानी का
आरे बाप रे बाप
मनि ले राजधानीमे नहियो बनेबै तैयो दू हजार रुपया राखी
हँ हँ
आँ
भेलै नै त
ओ हमसब देख छीही की की कलै तियैन खाली जर्नी केलिए
खाली जरने जर्नी त ठीके बड्ड केलियै गाँवमे रहनाहर कमसे कम एकटा एहि चीजके त सेभिंग छै न
ह्म ह्म ह्म
ईसब ढोप ढकोसला छै जे मोन हैत त घूमय लए बाहर जाय इसब के जाइ छै गौ गौतो स नहि जाइ छै हँ गाँव स नहि गाँव स नहि केओ जा तज बाहरेके लोक कतहु चलि गेल चलि गेल लहुए
बाहरक लोक जेबे करतय छै बुझलीही मतलब जे कनि ठीक ठाक
हँ हँ
एखन एखन जे हमर ईसभ ई साउस दीदी और सब जे भी परी तरी जे भी घुमय फिरै लए गेले हन
ह
सभटा मिला कऽ अस्सी हजार रुपैया खर्च भेल
आ रहा हूं
पुरन मने दू चारि हजार बेसिए भेल हेतै
हू ह
असकन कहलखिन जे एक पेटी रखलकै हन जे नहि नहि राजधानीमे ओहो आब थ्री टायरमे नहि कहै छथिन थ्री टायरमे ई भऽ जाइ छै
हू
ोटा य
ठीक छै भने लोक लोड प्रेशरसभ लेने रहै छै बात बढ़िआँ रहै छै
ए नै एबौ भाई तू हँदैर गेलहीं
हेहे पागल
हि हि हि हि हि हि इतना दूर हमको फेेका न
कमजोर कनि जरूर भए गेलियै हन कमजोरी घुस गया है ह घुसि गेलहु हँ कोनो कोनो लागैया जीवन रुकि गेलै हे कखनो कोनो लागैया सही ट्रैक पर नहि छी कखनो कोनो लागैए या सभसँ नीचाँ भेल जाइ छै ईसभ चीज जे आबि गेलै न अन्दरमे आकलन वगैरह सभ
ओ तऽ चलि जेतौ एक साल बाद
ई नही मिलेगा उ नही मिलेगा ई नहि भेटे वाला या ओ नहि भेटत से सब चीज मंगबाब लागै छै न
ठीक छै फेर करै छियौ
पूरे बला छौ हँ